हँ।
किए?
ठीक छै तू कही की हाल चाल?
ठीक छै, नश्ता कहाँ भेलैया चाय भा गेलै, तोहर भेलौ चाय?
आंए, हँ हमर भेलै चाय। हमर त चाय भे राजपुर स आबि गेलियै। नै नश्ता नै करै छियै।
कै बजे क्लास जाइ छै?
नओ बजे।
ओ।
क्लासो स आबि गेलियै, नश्तो भै गेलै। आब देखै छियै खाना बनाबैके सोचै रहियै
खानके टाइम आब होइबला छै।
मन त नै छै, फिर भी बनाबै परतै।
खाना कहाँ भेलैया, बनिते छै ।
की सब बनै छै?
दालि भात भुजिया कद्दूके।
हँ दालि भात भुजिया। कथीक चटनी?
आलूके चटनी।
ओ। आओर सब मौसम केहन छौ, गर्मी सब केहन छै।
गर्मी छह, ने बारिशे होइ छै ने रोजे उगल छै।
एत तऽ बारिश भेलै भोरे भोर बड्ड बारिश भेलै।
तू कैरता ने जे नई होइछौ, तैं भेलौ
आइ एता बड बारिश भेलै भोरेभोर
रौदा कर रहे आब लेकिन न लाग छै।
आब मेघ लागल छ
आबके बारिश होइवला छै।
अच्छा तब ओर की सब भए रहल छै ऐं
उम्हर बारिश भेलैय आइ
हँ खूब बारिश भेलै एतऽ बड्ड बारिश भेलै भोरेभोर तह लैक सुतियोक हँ भनै भेलै तब कनि मौसम ठण्डा लागै छै धूपो नै छै मेघ जँकाँ लगेले छै।
तऽ ठीक ठाक मौसम छै।
ए लागैत होइ छै
हँ बढ़िया मौसम छै। डेली इडली त खाना बनाक परेशान नै होइछीही आर सब तऽ भए जाइ छै।
हँ अहाँके नेटवर्क कटै छौ तोर हल्का- हल्का आब लेकिन बढ़ियांसँ आवाज आबै छो ऐं
खाना त खेना छै
खेनाइ छै लेकिन तैयो बनाबै के मन नय करै छै। बनाबै के एक्को एको रतिमन नै करै छै।
डेली डेली नै मने नै करै छइ मगाइए लिय
तीन टाइम नाश्तो बनब पड़े छै य ने
बढ़िएं छै ए अच्छा, धूप तऽ-ह्म अभि धुप बहुत छो गी हँ की कहली अबाज अहांक बहुत कटै या
खस्सी कर बाजै छै बगलमें नै छैय हेलो हेलो हेलो